हमर आवाज जा रहल छै बोलिए
बो आपका कितना टास्क पूरा हो गया है
हमारा पूरा हो चुका है बहुत पहिले ही
हमारा कोई फोन ही नहि उठा रहा है
कितना आपका हुआ
आपको पेमेंट मिल
यहाँ ने हिन्दी मे बात न करना
ओ सरीी करत
हमरा पेमेंट नहि मिललै कियाकि कि हमे ने हिन्दीमे बात करै रहियै रहै हमरा कोइ बतेलकै रऽ नहि ने हँ मैथिलीमे बात ही कीजिए तभिये पेमेन्ट मिलेगा
हमन बाती करने नहि आता मै त
तऽ अपने कहाँसँ छियै हेलो हमर आवाज जाय आयल छथिन हेलो
मत
मन बाद जाइ हइ अहाँके
हँ हँ आ है बोलती नी
हँ अपने कहाँसँ एलियै
हम बेगूसराय से होलियै बोलियौ अहाँ कहाँ से एलियै
हमे बखरी इधरसँ
ह कोन चीज बोललियै मैथिलीमे बोलबै तबे पेमेंट होतै ह के बोललक अहाँके
वहाँ से वहाँ पे लि- लिखल नहि रहै फोन आफे मैथिली मैथिली ने अपनेके वर्क मिलल छै
हँ ओ तऽ हम समझलियै मगिन कोइ कोइ होइ छै ने जे हिंदिओमे बोलै हिकन ओहीसँ कभी कभी हमलोग भी हिंदिएमे बोलै हियै
हमहूँ आर हिन्दिए हमहूँ हमरो आर नहि आबै छै मैथिली बोलैलाए
तऽ हम समझलियै कि अहाँ अपना अपना मैथिली नहि आबैके अपनेके टास्क पूरा होइ गेल की
टास् बहुत पहिले ह कइ गेल
ओ
हकने के कितना होलै ह
हमराकरे बस कएगो सत्रह गो साालि भेल हन ह फ अपनेसँ हम बात केलियै ने हँ बोलिे
अपने ऑनलाइन शॉपिंग करै छियै
हँ करै हियै
कोन एपसँ
फ्लिपकार्ट सँ
कोन एपसँ
फ्लिपकार्न
अच्छा फ्लिपकार्ट
ह प कार्ट मिशो मिन्त्रा एहि सबसँ
अच्छा
बोलै
ह ब
आल अपने बोलै रहियै अथी कोइ बात
से बहलावे कुछ तऽ दस मिनट बोलबैए ने पड़तै
ओ हइ अहाँ दस दस मिनट सभसँ बात करलियै सभ सें
हमर वर्क पूरा होइ चुकल रहै बहुत पहलिए
अहाँ पहिलएसँ जुड़ल रहै की
बहुत कमे तीन दिन मतलब दू तीन महीना होलै हन दू महीना त उधरे भी छै हमर वर्क त वहि जैसे अपने मैसेज करलियए न अपनेके हमे मैसेज केलियै ने ओसेहिए हमे ग्रुपमे देखैत रहै छियै जकरा प्रॉब्लम होइ छै ने सबके मैसेज करिक कहै छै फोन करऽ हममे
ओ
मे बहुते लोक सँ बात करि चुकल छियै हम तऽ
हमरोसँ अपने बात करि चुकलियै हन हमर नम्बर छै ई हमर ननद जीके नम्बर छै आबै अलै हँ की बोल बोल देतेै ठीक छै बोल ठीक है कोइ दिक्कत